हँ से छै
ठीक ठाक
ठीक ठाक छै भोजन भात भऽ गेलैय खेनाइ पिनाइ अच्छा भानस भऽ गेलैय
हँ भानस तऽ भऽ गेलैय
अच्छा
हाँ अहाँ सबके भऽ गेलैय खेनाई पिनाई
खेनाई हाँ एखने खेनाई भेलैय हमरा सबके एखने खेलहुँ ए भात दाइल साग आ आलू के भुजिया तीसी के सन्ना आ आठी के आठीके भुजिआ सेहो कटहरके आँठी जे होइ छै
हाँ
हाँ ओकरो भुजिया बड नीक लगै छै खायमे कटहर के आँठी के ह ओकर भुजिया
हमरा सभके तऽ बनलै केरा के तरकारी केरा के तरकारी बनलै ए आओर दाइल बनलै हे भात छै ओर करैला के भुजिया
अच्छा केराके तरकारी बनलैए ने केराके उसन कऽ की काॅंचे केराके
काॅंचे केराके
अच्छा
हाँ
ह्म ओर आब तऽ पाबनसब आयल जाइए
हाँ आब तऽ पावन के समय आयल
पाबनि सब खूब आयल जाई छै हाँ हाँ आ पाबनिमे अपना सबके पाबनिमे तऽ सबसे बड़का काज रहै छै कि जे नव पा नव बियाहल सब जे रहै छथिन ओ जे पूजा पाठ करै छथिन पूजा सब भगवान भगवती के तऽ अरिपन पुरहर जे रहै छन ने रंग बिरंग के अपना सबके देल जाइ छै हाँ कते सुन्दर हाँ बहुत तरह के एरपन सब रहे छै रंग बिरंग के एड़पन सब आ अपन सब के माँ भेलथि क अपन सबके दादी भेलथि कि नानी भेलथि हुनका सबके तऽ सबटा अरिपन अबिते रहै छन अलग अलग विध के अलग अलग अरिपन सब ह अहाँ के अरिपन मे अर्पन पुरहर के बारेमे किछो बुझल अ कि नहि अहूँके तऽ दादी छथि ने आहूँके
हँ छैथ हमसब के खाली हमरा भगवान के पूजा के खालीए अरिपन अबई बिआ
भगवानक पूजामे अरिपन कोन पड़ै छै
ओ अस्त जल पड़ै छै
अच्छा ओ आठटा वला जे होइ छै से नयि ह्म ह ओहिमे तऽ सभटा आठटा अथियो हुनकर देल जाइत हेतन ने भगवानके ह अच्छा ह ह आ बीचमे भगवती के पैर रहैत हेतन ने
हाँ बीचमे भगवतीके पैर रहय छैन
हमरोसबके जन पहिने बच्चामे नहि आबै छले तऽ हमसभ की करै छलियै झुटका जे होइ छै ईटा वाला ईटाके नहि होइत छै ईटाके फोड़ि कऽ ओकरा टुकड़ी बना लै छलियै आ ओहि लऽ कऽ हमसब से सिखलियै ओ अष्टडलष्टडल तकर बादसे अथी गौड़ी के अरिपन होइ छैन बड़ सुन्दर गौड़ी के फूल होई छैन कमल के फुल होई छैन से सीखलिये ह हम सब उहे लऽ कऽ सिखयै छलियै ओएह झुटका लऽ कऽ माटि पर पारि पार कऽ सबटा बनेलौ तकर बाद ष्ठी के होइ छन से छटा एना कऽ कऽ अरिपन होई छैन लम्बा लम्बाक क छटा दऽ दियौ ओकरा बीच सँ काट दियौ आ बीच बीच मे एना एना कऽ कऽ दियौ लकीर लकीर दऽ दियौ तऽ ओ भऽ गेलै षष्ठीके अरिपन से तकर बाद गणेश जी जे छथिन गणेश भगवान तिनकर अरिपन हँ हँ हुनकर अरिपन आ तहन जे अथी मधुश्रावणी पञ्चमी जे होइ छै ओहिमे जे नाग नागिन बनै छथिन तऽ हुनको जे मधुश्रावणी सभमे पूजा नाग नागे नागिनके पूजा होइत छनि ने ओहि मे अखन आब अबै वला जे हँ अबै वला जे अपन सभके मधुश्रावणी पंचमी अबै छै ने ह हँ तऽ ओहिमे नाग नागिन के जे होइ छै एक सो आठ टा नागिन एकटा मैना के पात होय छै ओय पर पारल जाय छै पहिने चाननसँ ललका चाननसँ तखन काजरसँ आ तखन सिन्दूरसँ हँ सिन्दूरसँ एक सए आठटा एतनी टटा एतनी टटा ओहो बड़ नीक लगैत रहै छै आ फेर भगवती घरमे सेहो होइ छै हुनकर
भगवती गरमे अबै छियै हँ ओहोमे उएह मे सब बहुते रंग के फूल तूल
हँ हँ सभटा गाछ वृक्षमे सँ सभटा फूले पात तऽ विषहरा के चढ़िते छैन ह रंग बिरंग के पात फूल से सब हँ पन्द्रह दिन पाबनि होइ छै आ ए कहियओ काल कतेक एहन भऽ जाइ छै जे मलेमास जे बीचमे पड़ि जाइ छै तखन तऽ डेढ़ डेढ़ महीनाके पाबनि भऽ जाइ छै हमर बियाह से हँ हमर बियाह त एक साल पहिले जिनकर जिनकर मधुश्रावणी पंचमी भेल रहन तिनका सब के डेढ़ महीना भेल रहन अथी एहा मधुश्रावणी पंचमी ओ बाढ़ि आबि गेल रहय गाम सभमे खूब बाढ़ि खूब पानि आ ते ताहिमे लोक डेढ़ डेढ़ महिना तक फूल लोढ़ै लए जाइ छलै पूजा करै छलैयै आनि आनि कऽ हमहूँसभ खूब पानि पड़ैत रहैत छलै आ ओहिमे गेलहुँ सभ ककरो बाड़ीमे सँ लताम तोड़ि आनि लेलहु ककरो बाड़ी मे से कोनो फूल तोड़ि कऽ आनि लेलहु पात सुड़ैर कऽ आनि
ई वलामे मतलब व्रतो करय पड़ैत छै
नहि ए अथी नहि जतबा काल तक पूजा लोक करै छै भोरकऽ पूजा हँ ततबा दिन ततबा काल तक लोक भूखले रहल आ पूजा पाठ भऽ जाइत छै गीतनाद खूब होइ छै रङ्ग बिरङ्गके विषहाराके गीत होइत छनि भगवतीके गीत होइ छनि
तकर बादसँ अथी की कहै छै गणेशजीके गीत होइ छनि फूल छिड़ियाबैके गीत होइ छै रंग बिरंग के तऽ आठटा दसटा तऽ गीत भयो जाइ छै महादेव बाबा के के होइ छनि महेशवणी नचारी कोबर होइ छैय अपना सभके जे कोबर होइ छैय बड़ कनिआँके कोबर नहि होइ छैय अपनासभके से कोबर भेल तऽ सभटा मिलाकऽ तऽ दसटा करीब गीत भइए जाइत छैय तऽ मने सभटा मिल कऽ क करीब दू घण्टा करीब पूजा दू घण्टा अढ़ाइ घण्टा
हँ तऽ फेर ओहिमे खुआलो पियायल जाइत छैय अथीमे लास्ट दिन
हँ लास्टो दिन आ शुरुओ दिन मधुश्रावणियो दिन तऽ मधुश्रावणी दिन तऽ बेसी लोक के अथी रहै छैय छैय मधुश्रावणिय गौरी के व्रत भेलनि गौरी के चारि व्रत हो छन अपना सब के मिथिला मे चार ता व्रत मानल गेलनि हे गौरी के एकटा अ्ष तृतीय ओहो दिन गौरी के व्रत होइत छनि एकटा मधुश्रावणी ओहो भेलनि गौरीके व्रत ओहिमे लोक अन्न नहि खाइए। गौरी के व्रतमे लोक अन्न नहि खइत छैय गौरी कए कऽ गौरी फले खाइत छथिन तहि दुआर तऽ ए एक भेलै अक्षय तृतीय एकटा भेलै मधुश्रावणी एकटा भेलै तीज। चौड़चन के बाद जे तीज होइ छैय हँ तीज तऽ तीन भेलै आ एकटा होइ छैय ई पचाय व्रत जेकरा कि पंचांगनी व्रत अपना सब कहै छैय ओ बरसाइत के तीन दिन के बाद होइ छैय
ओ बरषाइत के तीन दीन बाद
बरसाइत के तीन दिनके बाद तेसरा दिन होइ छैय तऽ तीन टा व्रत गोरी के कैल जाइ छैय तऽ लोक केँ अपन भेलै तऽ ओहि दिन लोक अपन अन्न नइ खाइ यै आब तऽ कतेक लोक एहन छथिन जेकि अनोने खा लैत छथि जिनका नइ कैल होइ छैय जतबा देहमे सामर्थ्य रहतै व्रत करैके से ततबे ने व्रत करतै
ओत बे दिन व्रत करते और ई ई पूजा त शायद इहे महीना मे महत्व छैय।
हँ इयेह में सुनै छियै छ सात तारीख के बुझाइयै छैय। आ नवका नवका जकरा सभके बियाह भेल छैय अहाँ सभके गाम मे छैय ककरो की नइ?
नए इमहर हमर सभके गाम में नइ छैय।
अच्छा ककरो ककरो ने
नइ इम्हर ककरो नइ छैय पहिले हम सब रहै छलियै कल्याण निवास तऽ ओतय होइ छैय। छलै तऽ ओतय बहुत रङ्गके फूलसभ रहै छलै तऽ जाइ छलियै तोड़य लए
अच्छा
हँ ओतऽ होइ छलै हँ ओतय नीक लागे छले बहुत रंग के फूलो सब रहै छैय छलै अपन हँ
बड्ड मोन लागै छैय पन्द्रह दिन घूमय फिरयमे लोककेँ
हँ ककरो संगे जायमे ओर
हँ आ ई ई केँ सभसे विशेषता ई छै जे ई सभ सब दिन ने निपल जाइ छैय एकर मने अरिपन आ नइ सभ दिन ओ हटायल जाय छै उहै पर स पूजा कऽ लिअ फेर। लिखले पढ़ले जे रहि जाए हां हां एक एक दिन हँ पञ्चमी से एक दिन पहिने ओ अरिपन पुरहर सभटा गौरीके षष्ठीके विषहाराा के सभटा अरिपन देल गेल सभटा पात तात बिछा गेल आ सभ दिन पन्द्रहो दिन उएह पर व्रत कर अथि पूजा पाठ करू आब एक्के बेर मधुसरावनी से एक दीन पहिने ओकरा मधु मधुश्रावणिये दिन भोरे ओकरा हटाएल जाइ छैय तकर बाद फेर ओ निपल जाइ छैय। कोबर घर जेहिमे पूजा होइ छैय आ तकर बाद ओई दिन नवका अरिपन पड़ै छैय नवका फेर ओनाहिये गौरी साइठ विषहाराके सभटा पड़ै छैय आ तकर बाद लोक पूजा कर करैय ओई दिन ओई दिन लास्टे भऽ जाइ छैय फेर ओई दिन सिन्दूुरदान होइ छैय हँ सिन्दूर दानो होइ छैय ओहि दिन बड़ अबै छथिन हँ लास्ट जहन हँ अपना सबके मिथिलाञ्चलमे चारिटा पाबन में सिनदूर दान होइ छैय। टा ओई में मधुश्रावणी मे एकटा बरसाइतो मे सुन दुरदान होइत छै तऽ दू भेलै आ तकर बाद एकटा एकटा जै दिन बियाह होइत छै तै दिन होइत छै तऽ तीन भेलैक आ एकटा जहिया लोक हँ तऽ तीनटा भेलै तऽ एक ईसभ भेलै खुशहाली वला जेकि तीन टा होइत छैक आ जहन जहिया लोक मरि जाइए मोउगियो तऽ ओकरा या तऽ बड़ ज रहैत छै तऽ बरे सिन्दूर कऽ कऽ सोलह स्रृंगार कऽ कऽ पठाबैत छै ओकरा
विदा करैत छै दुनिआँ स आ नहि तऽ तहन कोइ जे रहैत आइ माय बूढ़सभ ओ कऽ दै छथिन तऽ सिन्दूरदान अपना सभकेँ चाइर बेर होइत छैक ओना आब आइ काल्हिमे तऽ कखनो
तऽ मतलब ओ अथियो रहैत छै विधवो रहैत छै तैयो ओकरा सिन्दूरे दऽ केँ पठा छै
हँ हँ तैयो ओकरा कयले जाइत छैक नहि किछो तऽ ओ अपने जे कोई रहलखिन हुनका आइ माय तऽ ओ कऽ देलखिन नहि तऽ हुनका अपने हाथमे दऽ देलखिन सिन्दूर आ एना कऽ कऽ अपनेसँ अपने हाथ मे ओ लगा ले जँ हुनकासँ सभ छोटे रहलनि तऽ छोट तऽ नहि लगेतनि हुनका नहि तऽ तखन हुनका अपने हाथमे हँ तहन हुनका अपने हाथ हाथमे दऽ दैत छनि आ अपनेसँ कोई हाथ पकड़ने रहलनि आ हुनका माथमे लगबा देलकनि आ नहि जँ बड़ रहलनि जिनका कोइ कोइ एहनो छथिन जे सोहागिनो जाइत छथि दुनिआसँ तऽ हुनका अपन सभटा बरे कऽ दैत छथिन ओना ई अपना सभकेँ मिथिलाञ्चलमे कमे होइत छैक जे बस
मतलब की कहैत छै सिन्दूर जे लग छै मतलब मरलाहोपर मतलब किए लगा दैत छै सिन्दूर
ला लोग कहैत छै की जे ओकर जतेक इच्छा रहैत छै मने जते ओकर मन मनोरथ रहैत छै सबटा लोककेँ लोक सुनैत हेबय जे केँ लोक होे छै ई आब सबटा इच्छा हमर काठेपर पूरा हैत कहैत छै ने लोक बेसी फकरामे काठेपर पूरा हयत तऽ काठपर कतय की पूरा हेत तखन तऽ उएह ने जे उ जतेक ख कतेक लोककेँ मनोरथ रहैत छै जे बांकी रहय छै जे पूरा भेलय से भेलय जे नहि भेलय से नहि भेलय जे पूरा रहय छै जे लोक
तखन ओ मरलाकेँ बादे
मरलाक के बादे अपन सबटा पूरा भऽ जाइ छै ई दुनिया मे सबकेँ सबटा मनोरथ पूरा भइयए जाइत छैक से कोनो गप नहि ने छै एके रंग तऽ नहि छैक सभ तऽ धनीकेँ नहि छैक सभ रङ्गके लोक छैक ककरो कम पाइकेँ छै ककरो कम ककरो बेसी पाइके छै अलग अलग छै सभकेँ हँ तऽ ताहि हिसाबसँ सभ अपन अपन करैत छै आ अपने जे लोक सभटा मनोरथ पूरा कऽ लतै तऽ फेर धिय पुताकेँ बालो बच्चाकेँ देखनाइ जरुरी रहइ छै ने
हँ
पढ़ेनाइ लिखेनाइ तऽ ओकरो जरुरी छै ने आइ कालमे पाई पढ़े मे कते खर्च होइ छै से तऽ बुझते हे अ पढ़े छियै ख क्चो होइत छै आ कठिनाइ कतेक होइत छै माओ बापकेँ कतेक होइत छैक आँ कष्ट पढ़ाबयमे आब आ जे पढ़ैत छै विद्यार्थी तकरा तऽ छैहे कतबो गार्जियन करे छै तऽ ओकरा भरपूर नहि ने भेट पबैत छै ओकरा तऽ पूरा पूरा नहि भेट पबैत छै भीड़ भाड़ कतेक छैक हँ बड्ड भऽ जाइत छैक ने गाड़ी बस हँ जाइयो अबय मे तहन दिक्कतो बड होइत छैक छै न जाय अबैमे गाड़ी बस हँ नीक ठाम इसकुल रहबाके चाही नीक लोक रहबाके चाही हँ हँ हँ संगियो बहिनपा सभ नीक भेट जाऐत तऽ से बड्ड अथीके गप्प रहै छै न भेट गेली नीक तखन तऽ बड सुन्दर आ कोइ कोइमे एहन रहै छै जे ओ भेट जाय छै तऽ अधलाह भेट गेल तऽ अधलाहे रस्ता पर धि